हँ की कऽ रहल छियै
बस तनी सुतल छलियै बहिन अपन कहू
ई सब ठीक ठाक छै सखी अहाँ सब ठीक के छै कनि मौसम छै गरम
अरे एने के तऽ मौसम बहुत नीमन छै सखी
किया बारिश आ बारिश भेल छै की
बारिश तऽ नहि भेल छै लेकिन मौसम एकदम ठण्डापन वाला छै
अच्छा कतहु होल हइ छै आ बारिश
हँ आ अगर दीगारो के कतहु होल होइ छै
हँ आर की बनेलीयै आइ
आर बनयनेे छियै तऽ आलू परवलके सब्जी कनी कटहर के सब्जी कनि दही आर भात
बड्ड बढियां आइ हमरो ओहि ने हमरो आइ ओहि बनल छै कटहल के तरकारी आ भिंडी के भुजिया पटल के चटनी आ भात आइ दालिके प्रोग्राम नहि छलै हँ हँ बच्चा सब तऽ एहनो नहि खाइ छै तऽ किया आदमी तरकारी बना बना कर के फेेकत ई दाल बना बना के फेकत
फेकब सही बात छै आब बाल बच्चा के जे निक लगै छै वही ने खाय छै
हँ हँ नहि कहलियै की कनि हमरो अहाँ सबके स्वाद फेर देतै मुँहके से से कटहल कनी बना ले जानै छियै कटहर मे जे कौआ हो जाइ छै तऽ हमरा नहि नीक लागै छै आ अभी कनिक छोट छोट छै तऽ ओकर तरकारीमे कनि काटहु कम पड़ै छै ने आ नै तऽ उ कौव वाला मे तऽ फिर रेसा रेसा लागे छै
हमरा आर हमरा आर देने के तो कटहर सबमे कोआ हो गई छै
हँ कोआ भैल छै लेकिन फिर भी अभी कनिक छोट छोटे ने छै अभी मतलब ओहन कोआ नहि होई छै लेकिन आइ हम बनेलियै कि तऽ कनि पैघे छलै आम कटहर हँ आ हम हम सब दिश ने काट के दै छै मतलब छिल कऽ आ कटहल दै छै
ओ नहि तऽ हमरा आर तऽ बनेबै छील कऽ
हँ तऽ हमरो तरफ के अभी बीस टका मे भेल छै बुझलियै
बड सस्ता
हँ काट कुट के दै छै बीस टाका मे तऽ की गलत छै लए लेलियै जे एक के जी लेलियै दू दिन आराम से बनबै छियै एक दिन बनेलियै दू टाइम खलियै फिर खतम हो जाइ छै हँ ह हँ आब दू चार दस दिन बाद ने खाइ तऽ ओहन हमरा नहि लागै छै से आ जे हमरा पसन्द नहि से तब बनबे लेथ
हँ से नीक बात छै हँ के भेलै कारिया उरिया के काम कैसने चल रहलै अच्छे
आर नीक छै करै छियै हँ करै छियै कनि कबो कबो कोना होइ छै कि कनि नेटवर्क के दिक्कत होइ छै यहाँ के नेटवर्क मे कनि गरबर बड़ो रहै छै ने कनी मौसम फेर बदल कर देलक की कनि बादल जे छै हो जाइत
ओ सरवर के प्रॉब्लम होइ छै
जाइ छै लेकिन ऐसे तऽ कार्य बड नीक काज देय छै भाय घर बैसल आदमी के बातचीत करके आ पैसा कमबै के मतलब अपना पर आदमी कमा सकैत छै अपना हुनर से
एकदम एकदम नीक बात छै बहिन मने घर बैसल अपने तनी तनी छोट मोट काज करके भी
आ जागरूको ने करैत छै हँ आ समाज के विषय से जागरूको अहाँके बनाबैत छै छै देखियौ हमसभ छी घर कऽ घरमे बैसल रहै छी हमसभके तऽ ओना कोनो भेटै नहि छै समाचार की भेटत अहाँके घर परिवार आ जे अहाँके समाज छै बस ओतने भरने लेकिन ई जे होइ छै हँ कार्य मे कनिक देखियौ किछ दिन पहिले से हम काज केेले रहौ ह टी वि के तऽ एक टी वी जागरूक अभियान वालामे से बुझलियै आइ ओहि सखी की कहू एतेक हमरा ओकरासँ ज्ञान भेलक कि हम अहाँके बता नहि सकै छी कतेक पॉइंट छलै जे हम जानबो नै करै छलियै
अच्छा तऽ ओकरासँ एगो ज्ञान वर्धक सिखे वाला
हँ हँ हँ ओहे दुआरे हम बड चीज सिखलिये हँ हे हमरा कार्य तऽ बड्ड बेस लगै छै हम तऽ कहबै कि जे जे जे आदमी छै से अपन काज करे देखियौ घर बैसल आदमी अपन काज के संगे संगे बाल बच्चा के देख तख कर के आ किछु अपन समय निकाल कर
बस हँ हँ हँ पार्टटाइम काज छै
हँ पार्टो टाइम की कहबै बहिन कोनो समय नहि फिक्स छै कोनो ई नहि छै अहाँ अपन निश्चित होके काज
समयके बन्दिश न छै ई काजमे नहि छै आ काजो एकदम हलुक हलका हलका रहै छै मतलब करली
ह आर आओर किछ किछ के प्रोग्राम की आज की बनेैबै रात मे
आज तो रेहू मछली बनाबे के प्रोग्राम छै रात में तनि मौसी बेटी आवल छै तऽ बोल बोले छै कि दीदी तनि यहाँ डेम नजदीक छै माछ भात ताजा ताजा डेममे
हँ हम हमसभके तऽ माछेके छैे हे कहल जाइ छै कि मिथिलाके तीन पहचान अ माछ माखन आर पान बस तीनेटा तऽ छैे हे हँ तऽ अहाँ अपन ऐं मतलब के पहचान बता देल
हँ कुछो शुभ काजमे दहि केक
आ शुद्ध होइ छै सु शुद्ध होइ छै यही शुद्ध यही होइ छै मत मछलीेए के सिध होइ छै बाकी देखियौ खाय वाला आदमी तऽ सब कुछ खाइ छै लेकिन हम सब के देखियौ दूईये कि चाहे तऽ खाउ मछली आ नै तऽ खाउ खीर मांस भात आओर तो बकी सब तो आजकल सब कोइ सब कुछ खाइ छै चिकनो खा ले छै अंडो खा ले छै लेकिन ओकरा शुद्ध नहि मानल जाय छै
हँ निमन बात छै एसे खीतऽ रहू मछली मानिलिए अहाँके कैसे बनाबै छियै
आ रेहू देखियौ हम बनबै छियै पहिले तऽ जे धोधा करबाक छै से कर लियै आ फिर ओकरामे कनिक हरदी कनिक नमक आ कनिक पीसल मसाला तालो हम डाल दै छियै
अच्छा
बुझलियै आ तब कड़ा करके ओकरा कनि
अच्छा गुजिया छान
हँ आ भुज कऽ मतलब तर देलहुँ ओकरा ठीक तेल मे दऽ कऽ तरेके पड़ै छै तऽ तरके आ फिर ओकरा मे वही तेल बाचल रहे छै ओकरा मे जीरा के तेज पत्ता आ की कहे छै हींग ई सबके फोरन दऽ कऽ आ फिर सरसो मसाला के खूब लाल कऽ कऽ
ह्म
भूज देलियैथ आ फिर पानी डालके डप का दियऔ आ फेर मछली रख दियऔ ओकरामे
अच्छा तनी टमाटर उमाटर
हँ हँ मसालामे मसालामे मतलब देखियौ मछली मे तऽ टमाटर के बिना काजे नहि होइ छै
हँ
हँ तऽ कोइ कोइ इम्हर बना कोइ कोइ इम्हर बनबै छै प्याज के मसाला से आ हमसभ बनबै छी सरसों मसाला सँ ह हँ हमसब तऽ प्याज वला उतना नहि नीक लागे छै लेकिन देखै छियै इमहर कि कोइ कोइ घर मे कि प्याज के मसाला से बनाबै छै कि जैसे सरसो बड गरम होइ छै
हँ हँ
केकरो नहि पचल या केकरो केकरो नहि सूट करै छै तऽ उ सभ सरसो कनिक कम दऽ कऽ कऽ आ प्याजके मसाला कनिक बेसी कऽ कऽ डाल कऽ आब बनबै छै रस
नहि तो हमरा आरके भी तनी सरसो मसाला से गेस हो जा हो जाइ छै तऽ हमरा आरके भी घर मे सब कहे छियै कि ना प्याजे मसाला पे तनी हल्का मसाला पे
अच्छा अच्छा आहूँ मतलब प्याजेवला मसालामे बनबै छियै ने
गोलकी जीरा तनी मनी सरसों हलका नाम मात्रके सर करीया राई राय नै राइ राय नै
आच्छा
हां पीला सरसों
पीला सरसों ने चकरा से नीक रंगों आवै छै
हँ पीला बहुत
आ हा नहि तऽ झोर लगै छै ने की एक दम करीया भेल
हां करीया करीया लगै छै उ हमरा के स्वाद नै पसंद
देखै मे सोहनगर नहि लागै छै एहन तऽ ठीके छैय खाइमे कोनो दिक्कत नै छै खाय मे अहाँ के ओहने बेसी स्वादीष्ट लगैत छै छै लेकिन देखैमे हां देखैय में तऽ सुहनगर नै लागै छै तऽ कहल नै जाय छै पहिले ना तऽ खाय छै तखन आंखि खाय छै तहन मुँह चखै छै
हां पहिले नाक मे
हां पहले कतो बनतै देखियो‌ कतो बनतै ककरो घर मे बनतै छै अहाँ पहिले खा लेबै क केना खैबै भाई तऽ नाक अहाँ के पहिले सुगंध लागत दोसर अहाँ देख के खाय छियै
ओकरा बाद फिर मुंह के स्वाद जी के स्वाद मिलै छै
कोइ जीभ के स्वाद लै छै
जे भी
ह्म तऽ अहाँ के मतलब की मछली के प्रोग्राम छै तऽ मछली आबि गेलैय
हँ‌ मछली आगेले छै वही भाई लेकर के दे देले छै अब जा
अहाँ तऽ जाउ तऽ तैयारी करु तब अहाँ मछली खाउ खिलाउ
बस कर कुटुम के सेवा नहि ही
हं कर कुटुम की छै। बहिन सब छथिन तऽ भाइ कर कुटुम थोड़ी छथिन। छथिन तऽ अपन घरे के न परिवार लोक। हं लेकिन नइ जाउ जाउ बनाके निक से खिलाउ। कनि फ्राइयो खिला दिया। कनि उहो खिला दिया। ठीक छै सखी फिर। फोन करब छियै ठीक छै। ठीक छै चलू राखै छियै।